हेलो हँ केसन छै बहिन
ठीक छियै बहिन गोर लगै छियै बहिन
हँ खुश रहू आओर अहाँके की समाचार छै हमरा आरके समाचार सभ ठीक छै
हमरो यहाँ के सब समाचार ठीक छै घर परिवार मे सब ठीक छै
हँ हमार सब परिवार में सब ठीक छै हमर बाल बच्चा सब निमन छै छै
साउंड कम आय छै
हँ लगै छै भल्यूम मूल्यम कम कर देल छै फोनमा के की
नहि नहि साउंड बेसी रहै छै
ठीक छै हमरा आर दने से हीं कम आयत छलैह
अ की खाना बनेलियए आज
आज बनेल छै रेहु मछ मछली बहिन रेहू मछली आओर भात आ बिहाने बिहान गेले छियै हमार घर एने डेम छै ने तो वहीं बिहान बिहान गेले छियै घूमे खातिर त त वहाँ पे पड़ी ना यहाँ हमार घर देने डेम छै आँए
तऽ गेत सूट डेम छै ने
हँ नीके नाम लगे छै तऽ हँ तऽ वही डेम में एकदम ताजा ताजा आर मछली मारल छै से एकदम मन करल ले छै कि एकदम ले लियै छियै तऽ वही लेके आनलिए
खूब मछली
हँ बहिन आब तऽ तनी गरम गरम छानल छानल भी खेले छियै आ तनि रस्सामे भी डाल देले छियै
हँ हँ अपनेके खा अपनेके खा खाली
न बहिन अहाँके भी निमन्त्रण छै भाय अहाँ भी अहीं आओर अहाँके भी भोजन द देल जाइ छै
ओ आओर सब बताहूँ
बस बस रेहू मछली के स्वाद तो मत कह बहिन बड़ी स्वाद लगै छै ओकरा मे तनि मर मसाला देह के ताजा मछली के तऽ स्वादो रहै छै अपन ने एकदम अलगे तऽ आ हमरा आर देने के तनी बासमती चूड़ा के भी स्वाद बड़ी निमन लगै छै कनी ओकरा आरमे दही डाल के चाहे दूध डालके ओकरा मे गुड़ मिस के खा लेवे से ने तनी एकदम बिहान के तऽ नाश्ता मे कोई चीज के आर जरूरत नहि छै
हँ बर पूजा कइ होइ छै बर पूजा
हँ हँ केले रहि रहैय बड़ पूजा हमहुँ कले रहियै हमरा आर देने के बड़ पूजा मे नाक से सिन्दूर टीक के एकदम सीधा पल्ला के अंचरा पोसल जाय छै आ ओकरा आर में तनि भर भर हाथ लहठी के चूड़ी लाह के चूड़ी
हँ बहिन
मिथिला आर के त लाह के चूड़ी बड़ी फेमस छै तबहीं भरभर हाथ चूड़ी चूड़ी उड़ी पहिन के त न नवन कनीआ बनगेले छियै
एहि दिन बरगद के गाछ के पूजा कयल जाय छै छै
हँ हँ
हू मानताऽ है कि गाछ मे त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश आ माता पार्वती रहै छै वास करै छै ओहि पेड़वा मे
हँ हँ नीके कहल छियै अहाँके बात नीक छै से तऽ ओहि खातिर तऽ ओहि पेड़वा मे बरगद के बड़ पेड़ मे हमरा आरके पूजा करल जाइत छै छ छलियै हँ
पूजा सामग्री में क कर कखली देलली
आ ओकरामे हमरा थरिया मिर्ची अइ चना खीरा आम पचरङ्गके फल पाँच रंग के मीठा एगो बैना बैना हमरा आर देने कहल जाय छै पंखा आर के लकड़ी आार बस वाला पंखार
हँ हँ पंखा होइ छै बाँसके टाली होइ छै आम लीच की होइ छै केरा होइ छै
तनी ओकरामे फुलाल चना
हँ मिठाइ होइ छै सिंगार के समान होइ छै
हँ फेर दुल्हारो खातिर एगो स टूट निीमन स टूट चढ़ााय दिये छियै अग हुनका आर के पहिने टेबल छै बाजारमे हँ दुल्ारे ने पूजा होइ छै
हँ हँ बहिन्दी
पूजा त हँ हँ दुलहारहारे पूजा होइ छै छै त तनी ओकरा बाद पू उजा उजा कर के घरे आ के तनि दुल्ार के गोड़ उड़ धो धा के तनि टीका चन्दन लगा के वही बै नारो होकतै छ आऔर तनि ओकर बाद फिर तनी मर मिठाई पर पानी दे के खिला दै छियै बस अपने अहाँरके अहाँके कैसे पूजा कयने छियै बहिन
ओहि सब जो बतैलू बांस के डलिये सब आम लीची केरा उरा चढ़ाबे छियै पान चढ़ाबे छियै मिठाई सब चढ़ाबे छियै बरगद के गाछ के जल चढ़ा करके ओकरा सुती धागा से लपेट कर के साथ एकीस बार परिक्रमा करै छियै
छलिए
आब री तऽ एगार ओकरा बाहर कले छियै बहुत भीड़ धक्का धुक्की होइ छै
सही न एकदम धूप आओर बहुत गर्मी आर छलै बहुत आर गर्मी छलै ओतिनवा भरपूर बगरमे हँ ह मोर गारे बार परिक्रमा करके साथ जन्म के साथ गो धागा बानधल छियै आऔर फिर ओकर बाद फिर एगारह गो परिक्रमा करके आऔर गाठ बान्ध दे ले छियै
ओ बहुत धूप हो जाइ छै ओ टाइम मे प्यासो लग जाइ छै
हँ ओ ओ आर बाद फिर हमरा आर देने जानै छी अ च सिंदूर के सिंदूर सिंदूरके अर्ध चाँद जइसन एकदम लीला अर पे बनावल जाइ छै सिन्दूर भर बानध पीख के
हँ ओऐसे न होइ छै त इहाँ सात सुहागन के चाहे पाँच सुहागिन के सिन्दूर कर देवल जाइ छै हँ खोइछा मे दे देल जाइ छै चना गुड़
अच्छा
फिर कथा सुनल जाइ छै पण्डित जी सब सुनावा थिन वहाँ पे
हँ
सत माता पार्वती जी के शिव ग शिवजी के क
हँ हँ हँ हँ हमरा आरो देने वही नियम छै करेके खाली वही सिन्दूर लगाबे क त नि निम छैयलगे तनी सिन्दूर के अ चाँद बना के आ तनिकटी के दियल जाइ छै से ओकरा से ओकरार से फिर तनीथ बिन्दु बिन्दु बिन्दु करके लगा देबल जाए छै बड़ी नीक लगै छै
ओ फिर माता पार्वती से अखण्ड सब भागवती के आशीर्वाद मांगल जाइ छै कि हे भगवान आशीर्वाद बनयले रखिय अहाँ हमर सुहााग के देख अखिया बरकत दीहाँ
हँ नीके छै नीक छै
हू फिर घर आबै छियै फिर स्वामी जी के चाल पैर उर धो के फिर प्रसादी उसादी देख करके फेर पंखा डुला कर के तनी आशीर्वाद ले ले छियै
ह नहि ओ त जरूरी छै फेर से जाइ छियै तऽ यही से तऽ ओ भी नीके छै ओ करै के चाही
हँ रोज दिन तऽ लड़बे करै छियै तऽ ओ दिन गोर लगले छियै
ह एकाद दिन।। त तनि प्रेमसे रहैके चाहि रहैके हः। जरूरी छैय। त ओ निक छैय। ठीक छैय तब।
आर बत। ताबा।
ह ठीक छैय। ठीक छैय नै।
ठीक छैय प्रणाम करै छी।।
ह ठीक। छैय।